हेलो
हँ बोलू
फोन कटि गेल आ क्वेश्चन कहाँ हमरा आयल अभी
तऽ पहिला बेर दस मिनट बतिया लेबै ने ओकर बाद पाँचो मिनट बतियेबै तऽ
दस बेर दस बेर बतियेबै
दस नहि पहिला बेर दस मिनट बतिया लेबै ने ओकर बाद पाँचो मिनट बतिया लेबै तऽ आ जायत
अहीँसँ तऽ दस मिनट बात करि लेबै तऽ ओकर बाद जतेक क्वेश्चन एतै ओकर बाद बना लेबै हँ हम त दू ल हम त हम जा अमे तऽ हम क कैठ गेल
ग्रुप मे केते छैइ बतियाए पड़ै छैइ केत तऽ स
जल जाने ह एगो रुप वला जली उ तु कोइ नहि हिकय
कियकि अधिकतर के पेमेंट पागल छई
हूं आरो मतलब आरो जे मतलब नया जे नया मेम्बर जे अहाँ अभी जोड़ एलियए ने हमे ओकर आरके जितना जितना ही बात करले उतना ही रुपा अयलै उ लोगके
नया मेम्बर जुटलै ओकरा आरके तुरन्त सए के पेमेंट चालि ऐलै
हँ ओ लोग मतल मतलब ओ
जहा तक मे हमरा पता छै पेमेंट रुकल छै नया मेम्बेर क
नय हमर आरके बहिन करलकै ने त ओकर आरके आइ गेल जितना हि कितना तीन सो शायद ऐलइ तीन सो
अच्छा सबसँ पहिले वेर
चलि बुलिय जाइल छै हाँ हं हँ
असी य कम कमेहै पेमेन्ट गिरै छै जेकर जेकर टास्क न नहि कम्प्लीट भेल होतइ न कहबै बात करते रहैके लेल उठाबैके लेल तब तास्क कथी कहै छै पेमेंट बढ़ि जाइ छै समझलियै जेकर टास्क कम्प्लीट नहि होलै ने ओकरा सबसँ बात सुनु ने पेमेंट बैद जयतेय हमरो ऐसी चइल गेल चइल गेलय केबाड़ लगेंने रहबय ह्म बोलियौ ने
कम्प्लीट नहि होल ओ मतलब कथी बोललियै ह ही
जेकर जेकर मतलब टास्क कम्प्लीट नहि भेल छै ने ओकरासँ बतियथिन नेह त हुनकर पेमें ट बढ़ जेतै
अ कथिलय खुशखरी सुन बय सुनलक जकर टॉक्स कम्पीट नहि भेल सबसँ बतियाआ लोक सँ फैसाहो
हँ जेकर पेमेन्ट ओकरा सभके ने जेकर टास्क कम्प्लीट नहि भेलै हन ओकरा कथनु वट्सअप पे मैसेज करिके हमरास बात क सकै छियै अहाँ तास्क कम्प्लीट क सकै छियै त पेमेन्ट बढ़ि जाय समझलियै
ह अ अ हँ हमर बाहन त छल रहलै आ से द छै फोनटा
हमरा ऐसियै रहै तीन सए छियासठि रुपआ आ सभके हमारा ऐशिये रहइ तीन सो छियासठ रूपा आ सबक वाट्सएपे मैसेज कयने गेलै लिंक भेजलियै सभके सभसँ बात केलियै त नओ सो छियासठि रुपआ भ गेलै तीन सए उनसठि रुपासँ
हूँनको तीने सए एयलै बात करलखिन तबहिनका नओ सो होइ गेलन
उएहले वाट्सएप पर सबके मैसेज करिक क नया नया टास्क वाला सबक बात करबे कह बइ की बात कर सकते हैं आप मुस टास्क कम्प्लीट कर सकते हैं जब आब टाइम मिलेगा हम कोल रिसीव करेंगे
मतलब कल जे हमराटास् पूरा नहि होल ते अहाँ अपन बहिनके करबै त ओकर पे ओकर टास्क पूरा होतै ने
हँ जा तेक एकाउंट मे रूपा नहि एलै त तेक बढ़ैके चानंस छै कहियो समय गबैके लेल नहि सबसे बतियायके लेल
देखियौ चलि अयतै तऽ ठीक न रहतै
कतेक के काल्हि बने रुप
हमर बहिन जितना ही करलै ने उतना ही रूपा अजीब की पूरा अच्छासँ मैथिली जे बोल ओकरा तऽ पूरा दू दू हजार रुपा आ रहलै ने
हमरा नहि पता जे केकरा दुहजार एले हमरा बहन कैस एले रह कथी एतय छै एक एक सए रुपैआके लगभगमे
ओ ह -ह
मोबाइल चार्ज नहि हेतै ने तऽ हमरे खार दू तीन दिन मोबाइल
हुँ रिचार्ज हँ आहाँ के रिचार्ज
रिचार्ज रहै डिस्चार्ज भ गेलै ल यानि कि चार्ज नहि रहै हमर मोबाइल
अ मोबाइल डस्चार्ज होइ गेलै बात नहि करे रहे ओसे की
हँ नहि तऽ एक हजार दिआउस तो जादा पुररिए जेतै तरा हमरो
चाची सीमा इधर चलि एलै
तोहर भैयबा भेज देतौ तोहर भैयबा के तोर भैयबा के भेज देत ओहि ओह ओकर कामे बचल छै हँ भैया एक एक बार आर भर पुछले बोलियो छल हम पास केलियै बनलै ने अहाँ के खाना हमरा आर तनी दिमाग अहाँ बताल करबै हमरा आर केनी रुपा जहाँ तक कटि जाइ छै आबे नहि छै छै अहाँके तऽ आइ गेल
अहाँ बहनो तऽ आयल तीन सए रुपआ बात करथि तऽ बढ़बे करत पेमेंट की ऐसिये सब के एबे करै छै की
बहन त नया मेंबर होलै ओकरा त कुछो नहि पता ओ धीरे धीेरे
हम भी तऽ नए मेंबर छियै ने हम भी नये
नए नम्बर बला के बुद्धि जादा है ने तऽ अहाँके तऽ इहो पता रहै कि रुपैआ भी बढ़बयके छै तऽ मतलब जकरा टासक नहि पड़ल छै ओकरा करबै तऽ बढ़ि जेतै हमरा तऽ ई पते नहि है हमे तऽ हमरा पता है अहाँके अभी की करलियै एगो ओर रहय लड़की फोनै केनै बोै ओकर टासक पूरा होय गेल छै ओकरा फोन करबै तऽ हमर टासके नहि बनल तऽ यैह लेल हम छोड़ि देलियै
एह आ हमर बहिनोके बढ़लै ने तऽ उएह बोललकै तऽ हम अपन सभ कम्प्लीट करेलियै
आ
कै मिनट भेलै चारे मिनट फोन काटबै ने ओखन बहुत मेहनतसँ अभी होइ दस मिनट करै हियै पूरा
ह कहां गेलखुन गे
अहाँ बहन के बोल देबै की ओकर टास्क पूरा होई गेलै तीन सौ रूपया ओ हो तीन सए अयले जकर जकर टास्क नहि पूरा भेलैने पूरा भऽ जेतैने तकर बाद ओकरा पेमेंट भेटतैक ओकर पहिले नहि फोन काट
दू बाद नहि छ कर नहि देलियै बात बुझ्लही ने तू केट आर कह
समय छै खाना पकाना फो आ नहि होई छै बल बलतै ब निक रख खाली खाली रङ्ग रूपल क प काम करय लगिन ने हेलो
हँ बोलियौ
बोलियै अहाँके पैसा भी लगल होत शुरूमे जुटे लए
पैसा कथी लगै छिकै शुरूमे डेढ़ सए
डढ़ सए रुपा लेल केै
हँ हमरा आरके जुरके स रूप फर
अहाँके के जोड़ेलकै हँ हमरो ठकि लेलकै हमरो आर स ठकि लेलकै डेढ़ डेढ़ सए रुपा ल लगेने छै जे ग्रुप बनेलकै रहे ने वही लेलक
एकोगो रुपैया नहि लगै छै डेढ रुपा लेलकै हमे तऽ ग्रुप मे कते एहन छै जकरा
पता है केमहरो हम ने सम समस्तीपुर के अहाँ फोन करलक ने तऽ वही हमरा बतेलक कि हमरा रूपा नहि लगल आ हिनको से लेलक कोर से लेलकै रूपा सब
आ पता छै इ मे रुपआ सचमें नहि लगै छि हमे तऽ प त गो मतलब अपना अथीसँ जोड़ेलियै न लिंक स सब बनेलियै ने चैनल ओ सभ जोड़ेलियै ने सभके आ तब जा के टाक् हम अपन बहनोके जोड़ेलियै मझली बहिनके जेकि ओकरा पहिले रजिस्ट्रेशन भेल रहै पटाक स नहि आ
हँ आ त जे ग्रुप में जुट
ओहि पर लिंक जयत हमर नमर लिख खा गेलय तब ने हमर सोना दीदी करिके सेब करै छै बस सोना दीदी ओकरा मे लिखा गेलै जेकरा जेकरा लिंक भेजलियै ह ओकरा ओकरा पर हमर सोना के लीखएल छै
सोना के हँ अभी तऽ यह नम्बर यह मतलब नाम से अहाँके आयल है
हू
हमे कहिये फेर मोनो मे अथी रहे के टाक्स ऐते की ने लेकिन सब के ताकस आग ज जका लिंक
अच्छा अहाँ जोड़ेलियै लिंकेज भेजबै त ओकरा आरके अयलै टाक्स
जोड़ेने छै ओकरा आर के चाकी ने छै कि हमे रूप पा लेलियै ने भाय डेढ़ सए तऽ ओकरके टास्क नहि आ रहले ह ध्यान दिए
नहि नहि ई नहि जे ग्रुप जे ग्रुप बनलक ने ओकरा ओ ने मतलब ठकि रहलै आ अनजान आर बीस रुपैआ लेलियै से माङ्ग कऽ लेलकै हमरो आरसँ ने रुपैआ लेलकै लेकिन हमरा आरके तऽ होमर वर्क आइि गेलै तू भाय जितना दििया त उतना लेलियै
हमरा तऽ कोइ आओर रुपैआ लए गेलै किसी आर अथीमे दिलबेलकै
अच् च तहाँ स रूपा लिया डेढ़ स रुपआ लगे ओ लगले हमरो लगले अढ़ाई सए रुपआ लगले हो गेलई असूल हो गैल अच्छा छो असूल तऽ होइयए गेल ने ओतना तहाँ तऽ रूपा असुल होइए गेल तऽ बात गिंजा की छौ डेढ़ सए रुपआ देलियै आ नओ सए रुपा कमेलियै कान कोन
अभी आउ टाक्स आबै लए बछलियै छै हमरा टाक्स आ एतै तब तऽ आर बढ़िएँ ने रहतै
टास्क
दस मिनट से ऊपर होइ गेल ठीक ठीक छीके
हँ त क्चन
सभ खो भाय हमर पप्पा बनि गेलै